हेलो जय झूलेलाल। कहिड़ा हाल आहिनि?
बढ़िया, तहां ॿुधायो।
बिल्कुलु असांजा बि बढ़िया हाल आहिनि गर्मी वर्मी आहे। तहांजे शहर में
न असांजे शहर में त गर्मी कान तव।
अरे वाह! पोइ कहिड़ो मौसम तव तहांजे हुते? मां त ॾिसो गर्मी में बि चांए वेठी पियांव।
अच्छा असां असां वटि त मतलबु सुहानो मौसम तव। अऊ इन मौसम में त
तहांजे वटि सुहानो मौसम आहे ऐं चांए जो कोप मुंहिंजे हथ में आ। ॾिसो केॾी वॾी सुठी ॻाल्हि आ मां ई मौसम खे हिते वेठी फील कयाव।
मुंजे असांजे मौसम खे तव्हां हुते ता न तहं एंजॉय कयो।
पाण मायुन खे घर में इहो ई थींदो आ भले कमु कयूं कुझ कयूं थोरो तेेरो मत- मथे में सूर तइ त चांए कोप हथ में ज़रूर खणजे। मूंखे बि इंअ थोरो लॻंदो आ न कि कि भले, सुरु- सुरु वेठी थीए मथे में, त भला हलो चांहिं कोप पी छॾींदी आहियां। म इन बहाने, पर तांजे ओ उते त भई, मस्त मौसमु, पकोड़ा- वकोड़ा तरियो, चांहि कोप पियो गॾी गॾ
हा, कल अञा पिज़ा अउं ठादा आहिनि क्रिस्पी कॉर्न।
अच्छा, हा अॼकल्ह त इहे नयूं- नयूं शयूं ठही वयूं आहिन ॿारनि जे हिसाब सां, पोइ पाण बि ठाहे करे खाऊं था न, न त पहिरियों पंहिंज जे माउरूं कॾहिं अहिड़ियूं सिंधीयूं न शयूं न को ॿुधियूं न को छा बस सिंधियूं शयूं सन्ना पकौड़ा तरे करे ॾींदियूं हुयूं खाइण लाइ।
हा, सन्ना पकौड़ा कोकी।
कोकी, ब्रेड छोला, लिखदीं हुईमास तमामु सुठो आहे, त हलो अॼु राति जो ब्रेड छोला खाइंदासीं।
हा, हाणे अॼुकल्हु त ॿार त हा, अॼुकल्हु त ॿार था ॿुधाइनि फ़रमाइश्यूं, मम्मी अॼु हे ठाहे चयइं मम्मी अॼु हे ठाहेजइं।
सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे, वरी पोइ पांण खे बि लॻंदो आहे ॿारु न खाए त तेंखां ठाहे करे ॾियूंन, अॼु भला इहो खाइनि भले।
न अ हा र सही ॻाल्हि आहे, भई ॿार खां त बचियल हूंदा वरी बि, न?
साइ केर मां मुंहिंजी हिकु गुड़िया आहे नंढी, पर केॾी -केॾी केॾी महिल हुनजी बि इअं फर्माइश हूंदी आहे न त पोइ सोचंदी आहियां, हलो भला ठाहे ॾियांसि पर नंढी आहे त, नंढी में पतो न पवंदो थसि। त मां बि थोड़ो भीह- वीह उॿारे करे भोरे करे भींह जी टिकी खणी ठाहे करे ॾई रखंदी आयांसि मां।
अच्छा, इहो सुठो कंदा आहियो तव्हां, असांजी घर में गुड़िया आहे ॾेराणी जी धीअ नंढड़ी सी, टी साले जी आहे साढे। कुझु कुझु बि न खाइंदी थसि, हाणे खून जी बि कमी निकिती तसि। मतलबु हूअ घर जो बि घर जो बि न खाइंदी, आहे पर हू ॿाहिरियो बि न खाइंदी आहे मतिलबु पिज्जा अऊं ईहे, उहा बिल्कुल हिरी कान्हे शुरूअ खां।
न कुछु- कुछु ॿार इअं थी अॼुकल्हु ॿार इअं आहिनि न कि भई, खां बुख लॻंदनि तो बि न खाइण जी था कनि, अंऐ पंहिंजे टाइम में त माउरूँ छॾे ॾीं दियूं हुयूं ठहियल अथव भाॼी फ़ुलको, खाओ त खाओ न त भले हलो।
हा अॼु हाणे जेतिरा हा, जेतिरा असां नख़रा हुननि जा ॿुधूं था न ओतिरो ही वधीक ही था हो करनि ॿार।
सही ॻाल्हि आहे, ॿारनि सां त घर चऊं था भरियल बि आहे, लेकिन नथा खाइंनि त माण्हुनि जो जीय बि ॾाढो भरियल आहे हुन करे। त जहिंखां पुछो सभु शिकायत ला खोले वियंदव कहाणी कि, भई मुंहिंजो ॿारु ही नथो खाए, मुंहिंजो ॿारु ही नथो खाए। केर खीर न पीअनि, त केर भाॼियूं न खाइनि।
सही ॻाल्हि आहे, अंऊं हाणे हिन त, हिन टाइम त इअं ही कि ॿारनि जो, अगर न ॿुधु, हाणे चङनि ॾींहंनि खां मां बि बिज़ी पई हलां। कम जे करे, त हाणे कल वरी ॿारनि जी फ़रमाइश थी वई, त भई न असांखे मतलबु कि पिज़्ज़ा अऊं ईहो क्रिस्प क्रिस्पीकॉर्न ठाहे ॾे। मां हलो अॼु ठाहे त अॼु तहांजी थी पूरी
सही ॻाल्हि आ, मां बि ठाहींदी आहियां हीअ कोर्न। पर मां से सिं पल बॉइल करे मुंहिंजी धीउ खे नींबू वीम्बू हणी करे ॾींदी आयांसि, छोकि चवंदा आहिनि न हिन सियारे, हिन टाइम में ईंदो आहे बुटो त खाइणो खपे। चॻों, पंहिंजे शरीर लाए, अखियुनि लाए, वारनि लाए ॾाढो सुठो हूंदो आहे, भले देसी वारो खाओ या अमेरिकन वारो खाओ, अॼुकल्ह त ई अमेरिकन बि निकिता आहिनि न त पहिरों वां छा अमेरिका वा
न न अमेरिकन पहले काथां काथे हुया। अॼुकल्ह इहे फ्रिज में रखियल जेके इहे पैक पैकेट ॿि ता अचन, नथो पुॼे त माण्हू उहे ई
उहे था रखनि, खॾी खाइनि था पर उहो एॾो सुठो न आहे। पर छा कयूं ॿारनि जे अॻियां, उहो ॿ थिए तो। पर मां हाणे ॿाहिरि मार्केट में मिलंदा आहिनि न त खणी किलो अधु किलो ईअं वठी आाणे रख रखदीं आंया, भई हा ठीकु आ, ॿार खाए थो त हिन बहाने सीजन थसि त खाई वठो पो वरी खाईंदा ई कान मौसम भ, पंहिंजे शरीर जो बि ध्यानु ॾियणो आ पाण खे।
ॿियो छा! असां खे मतिलबु ज़ाइफ़ुनि खे ई घर ॼो ॿारनि ॼो सभिनि ॼो ध्यानु असां ही रखणाों आ, छा आहे न की ॿारनि खे बि हेतिरी बि छूट ना आहे ॾियणी कि ॿाहिरियो ई ॿाहिरियों खाओ, पो लॻंदो आ कि घर में ई चाट कंहिं मइल समोसा, कचौड़ियूं सब ठाहे ॾींदी आहियांन, त मां ठा खाओ था घर में खाओ ऐं मुंहिंजा त हे वरी ॿाहिरियों
हां, तव्हां जीअं ॿुधायो था मुखें लॻे थो तहांखे रोटी ठाहिण में ॾाढो ॾाढो मतलब हथु सुठो थव, तॾहिं तहां ॿुधायो वेठा मां सम्बोसा बि घर में ठाहिंदी कंदीं आयां।
मां हर शै घर में ठाहिण ॼी कंदी आहियां, छा ए न कि ॿाहिरियों मुंहिंजो घोट खाईंदो ना आहे त पो वरी मां हाणे हिन में पहले त ॾिसो असांखे अकुल न हूंदो हो, पहले त मां सही ॿुधाया मा मुखे रोटी बि ठाहिणु न ईंदी ई।
हा
जीअं अलॻि थियमि, गृहस्थी हा गृहस्थीअ ॼो बोझ पियो त पो गृहस्थीअ खे संभालणो आ, वरी ॿाहिर ईहे पहले त न खाईंदा हुआसीं मुंहिंजी त भई उमिरि आहे न मंहांजी त, त न खांइ पो धीरे धीरे वरी हथु विधो, वरी मोबाइलनि ॼो यूॼ
अची वियो सुठी तरीक़े सां, हा ऐं छोकि कोरोना में त पाण ॾिसंदा हुआसीं अई हिन ही ठाहियो आ, अई हिन ही ठयो आ त हिन बहाने थोङो पान् पांॼो बि मन ललचाइण चालू थी वियो अना खणी मां बि घर में टिकी छोला ठाहयां। या मां ॿि खणी ब्रेॾ छोला ठाहयां।
मांखे न गोल गप्पनि जी ॾाढी शौंक़ीनु आहियां। त मां इ न त मां आ न त गोलगप्पा मतिलबु सूजीअ वारा आगरे जा ॿुधिया हूंदव वॾा जेका सूजी वारा थींदा आहिनि लंबा वारा उहे मां कोशिशि कई ठाहिण इहे मै अटे वारा ठाहिणु कोशिशि कई सभु मां मतलिॿ सभु ठाहींदीम त धीरे धीरे मुंहिंजो हथ हथ बि सेट थी वियो चाट् हा मंचुरियन हहे सभु मां ठाहिण लॻियमि।
त ॿार तारीफ़ करा हूंदा हुआ न पोत अरे मम्मी छा त ठाहियो तव अॼु चे भैया बि कंदा हूंदव। हहह
इन करे ई त ज्यादा मन थींदो आहे न ठाहिण ये मतलब अञा मन थी छाहे हे हे
थींदो आ अॼु पाण ठाहियूं था ऐं सामो वारो पहिंजे से ॿ बोल में चे अरे वाह छा सुठो ठहियो आ। त हुनमें ई दिल ख़ुश थी वेंदो आहे ऐं ठाहिण जी भी ॿी भी इच्छा थींदी आ।
हा हाणे अस मूं वट कुछ ॾींहं पहले कुछ ॾींहं पहिले गेस्ट आया हुया त मां चार पंज शयूं ठाहियूं इहेो मकेन जेके अॼुकल पैकट क नथा अचन चीज़ बॉल हा उहे ठाहितो गार्लिक ब्रैड ठाहती पिज़्ज़ा ठाहती क्रिस्पी कॉर्न ठाहता बिस् बिस्किट ठाहिता बेकरीअ जा जेके इहे बिस्किट त मतिलब सभ शइ ठाहती त उहे भी ख़ुश थी वया, गैस्ट। चवण लॻा की न हे सभ पाण ठाहतो थई मां च मांस हा मां ठाहदीं बीआहियां मूखे बढ़िया लॻ ंआहे ऐं मूंखे न कोई खाईंदो आहे न चवंदो आहे सुठो ठहियो आहे त मुखे अञा
अञा उत्साह वधंदो आहे उहो ई आहे ऐं मां जीअं मुहिंजे हिते मुंहिंजे सावरन में इन्हनि खे सिर्फ़ मतिलब घर जी रोटी ई वणंदी आ। जीअं मां कुछ ईअं ठाहदीं हुयम न उमरि जे हिसाब सां हाणे ईअं त मुहिंजो घोट घ बि ॿाहरि जो हेॾो न खाईंदा आहिन घर जो पर हिक हुननि खे क न हिक चाह वठी करे खाइणो हूंदो आ उहो न मतिलब चवंदा न आहिन की भई ॾाढो सुठो। ठयो आ मुहिंजे हिते ॾेर भी आ मुहिंजो हिकिड़ो कंवार त उवे भी न चवंदा आहिन की ॾाढो सुठो ठहयों धीरे धीरे त मन डही वयो मुहिंजो ठाहिण जे लाइ त मां ठाहिण ई बंद करे छॾि छडियो हा हाणे बस ईअं कुछ लॻंदो आहे न की हा हीअ शइ पो हाणे जीअं मुहिंजी धीय वॾ वॾी वेठी थिए त हुन ला ईंदो आ न स्कूल में पोइ उहा ख़ुद हूंदी अे मम्मी इ बहुत अच्छा बना था पोइ इ इच्छा थींदी आ हा भई
पोइ अञा थींदो आ हा मांभी इन मोबाइल में हा मां मां भी हिनन मोबाइल में ई रेसपियूं ॾिसंदी आहियां ऐं तरह तरह जूं केमल इन त इय चाप सोया चाप। इयो जो जेको इहो न थींदो आहे उहो
ॾेखारींदा आहिन इ हिन में लॉलीपॉप्स वग़ैरह हा
इहों भी ठाहिण जी कोशिश कंदी अहियांकॾहे मतिलब अलग तरह जो मनचूरियन ठाहदीं आहियां सोयाबीन वारो मंचूरियन मनचूरियन ठाहदीं आहियां उहो ॾाढो बढ़िया लॻंदो तन पोइ ईअं मन थींदो आहे हा भई ठायॵ हे हिनन खे त मुहिंजे हथ जो एॾो वणंदो आहे चवंदा आहिन।
तीन क्लासस ऑनलाइन ई चालू करणी खपनव ॾिसो केॾो उनमें। कोप तव ऑनलाइन में त हाणे। चवन ई वेठा की केॾा त यूटूयूब ते माणु विझन वीडियो ठाहिन। ॾिसो आहे सोशल मीडिया। ख़राब बी त सुठो बि अॼ पाण उन में ॾिसी करे ठाहियूं वेठा। त पाण विझी बि सघूं ता उहो बि आ पहंजे ला हुनमें। बस इहो आ की पाण खे कोशिश करणी आ।
अकुल कान्हे न इहो सभ करण जो पर इहो आ। क़ी सभ एॾा ॼणा विधल आहिन हिनन जा वीडियो त उहे सक्सेस
हा उहो ॾिसो थींदो आ। पाण खे हिक डप मन में जीअं पाण ॿाहिर अचण जो थोड़ो हुर्स न करे सघंदा आहियूं त उहो डप रहंदो ए जीअं ई ॾिसो हिक हिक भेरो पाण ठएण चालू कयोसीं। तव्हां चयव गोल गप्पा त ठाहियासीं त पोइ धीरे धीरे वधीक सुठा ठहंदा विया न बस इहो थींदो आ चालू कयो चालू कयो ॾिसो केॾो मस्त सुठो तो ठनव तव्हांजो ऑनलाइन पहरो पहरियों व्यूवर मां ई थींदमाव हा।
सभिन जी गुरु आ सब सिखारे थी छॾे पई।
त उओई आ
उहो ई चां ती न ॾिसो हर कोई चए तो की न मोबाइल ॾा डी खराब आ न ॾेयड़ खपे पर मोबाईल मा अगर गुण खड़। त उहो बि मतलब सुठो म उहो बि आहे ऑप्शन उहो बि आहे पर बस उहो आ न त कोई उहो उनजो यूज़ करे सही तरीक़े सां।
बस ॾिसो ॾिसण वारो त सत्संग ब ॾिसंदो ॾिसण वारो त गुरूअ यो नाम जप बि हुनमें ॾिसंदो न ॾिसण वारो त त फिल्मूं गाना फिल्मी शयूं ॾिसंदो वेही करे। बस उहो ई आ न पाण छा करणो आहे अॼ पाण प्रेमाननंद महाराज जो सत्संग मां ॿुधंदी आयां त ॾिसो उते वञण नथो थिए न मथुरा में वृंदावन में त ईअं पाण मोबाइल जे ज़रिए ॾिसण ला मिले तो ॿुधण ला मिले थो केॾो ज्ञान तो मिले हाणे।
मां त ॾिसो माता रानी खे मञंदी आहियां पर हिक सत्संग जो द्वार घर वेही करे ॿुधण ला मिलियो तव्हां विश्वास कंदा मां ॿ साल थिया आहिन मां नॉन वेज खाएण ई बंद करे छॾियो आ बस इहो सतसंग ॿुधण सां।
उनजो तव्हां अंदर ताणी मतलब की हो कयव न सोच चयव न ग्रहण कयव न अंदर ताणी भई हा भई इहो न खाएण खपे। इहो तॾहिं ई थींदो आ जॾहिं पाण खे अंदर में सोच जे वीचार जे। तॾहिं इहो थी पाईंदो आ जीअं सत्संग में भी
हा ज्ञान जेको पाण खे विझे न हिक गुरूअ ये माध्यम सां पंहजे अंदर केर बीज विजे तॾे ई पौधो उगंदो। त उहो ई थियो की मां ॾिसो ही मोबाइल जे ज़रिये मां प्रेमानंद महाराज जी जो ॿुधो त मूंखे केतरो ज्ञान मिलियो। अॼु हू केतिरो नाम जप फलां चवंदा आहिनि त मां ॾिसो गृहस्थी में थी पढ़ाई वारी थी करे हिते टीचर बी थी करे मां टाईम कढंदी आहियां सुबुह भॻवान जो नाम जप कंदी आहियां, ॾींह जो कंदी आहियां, शाम जो कंदी आहियां मां चवंदी आहियां न जेतिरो थी सघे थोरो भॻवान जे लाइ बि टाइम कटिजे। पंहिंजे जा ई ॿियो त सभु शयूं पाण छॾे ता वञू हिते, खणी वञणो पंहिंजे